हेलो
हेलो
हँ राम राम
राम राम
की हाल चाल अहाँ के बेटा तऽ दिन भर मोबाइल में घुसल रहैत अछि की करैत रहैत अछि
राम राम दीदी की कहू ई इंटरनेट नामक चीज घर मे आबि गेले तो सब गड़बड़ा गेल बेटा कहैत अछि ऑनलाइन क्लास अछि मुदा हम देखैत छी तऽ गेम खेलाइत रहैत अछि रील देखैत रहैत अछि
हँ आब तऽ जमाना बदल गेलै हमर समयमे चिठ्ठी पत्री पन्द्रह दिनमे पहुँच जाइत छलै आब इन्टरनेट एक सेकेंड मे माइसेज चली जाइत अछि बाटसप सब पर फोटो वीडियो सब तुरत
फायदा तऽ बड अछि दीदी हमर बेटी दिल्ली मे पढ़ैत अछि रोज वीडियो कॉल पर बात करैत छी ओकरा चेहरा देखे के मोन के भरि जाइत छै अछि पहिने तऽ महीना मे एक बेर फोन होयइत छलै ओहो एस टी री बोड सँ
हँ दूर दराज के लोग लग आबि गेलै हमर भतीजा अरिकामे छकै ओतइसे हम लाइव शादी देखलिये लागात जेना हमहुँ ओएत छी इ त चमत्कार भ गेलेय
पढ़ाई लिखाई मे तऽ बड मदद भेटैत अछि यूट्यूब पर सब विषयके वीडियो अछि बच्चा जे नहि बुझेत अछि क्लास मे से घर मे देखी के सिखी लइत अछि लॉकडाउन मे तऽ ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई बचलै
हमरो पोती गूगल पर सर्च क के प्रोजेक्ट बनबैत अछि पहिने लाइब्रेरी जाय किताब खोजे पड़े छले आप मोबाइल मे सब जानेे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभके सलाह घर बैसले। भेजी जाइत छैक।
व्यापार रोजगारमे सेहो फायदा। हमर देवर गाममे मधुबनी पेंटिंग बनबैत छथिन। पहिने लोकल बाजारमे पाँच सएमे बिकैत छलै। आब अमेजन फ्लिपकार्टपर फोटो। डालैत छथि, पाँच हजारमे बिकैत छै। विदेश तक ऑर्डर जाइत छैक।
हँ, ऑनलाइन शॉपिंगसँ। समय बचबैत अछि, घर बैसल राशन। कपड़ा, दवाई सभ आबि जाइत छै, बूढ़ पुरान। के लेल तऽ वरदान भऽ गेलै। लाईन में लगबाक झंझट खत्म।
किसानक लेल सेहो फायदेमन्द। सरकारी काम सेहो आसान भऽ गेलै। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनैत अछि। रेलवे टिकट, बिजली बिल, गैस बुकिंग सभ मोबाइलसँ। पहिने तऽ दिनभरि ऑफिसके चक्कर लगाबऽ पड़ैत छल।
हँ, मौसमक जानकारी आ मंडीक भाव नया तकनीक सभ फोनपर हमर भैया यूट्यूब देखी। के जैविक खेती शुरू कऽ देलनी। आ फायदा बेसी होइ छै।
बैंकके काम तऽ एक एकदम आसान। यू पी आई से एक सेकेंड मे पाइ भेजू एटी एम के लाइनमे लगबाके जरूरत नहि। हम तऽ गाममे सब्जी वाला के सेहो फोन पे। सभ पाई देक छी।
मुदा जते फायदा अछि तते नुकसान। सेहो कम नहि छै। सभसँ पैघ नुकसान बच्चासभ बिगड़ि रहल अछि।
सही कहलियै। हमर भतीजा राति राति भरि पबजी खेलाइत अछि। आँखि लाल पढ़ाइ चौपट। मना करू तऽ गुस्सा करैत अछि। खाना नहि खाइत छी। डॉक्टर कहैत छथिन एकरा मोबाइल एडिक्शन भऽ गेलै ह
रीलस शोर्ट्स देखि देखीके बच्चाके दिमाग खराब भऽ रहल छै। पन्द्रह सेकेण्डसँ बेसी ध्यान नहि लगैत छै। किताब पढ़बाक धैर्य खतम आ डानंस गाना के न कल कऽ कऽ गलत हरकत करैत अछि छी।
अश्लील वीडियो गन्दा चीज। सेहो आसानीसँ भेटी जाइत छैक छोट छोट बच्चा के हाथमे मोबाइल की देखि रहल अछि से माँ बाप के पता नहि संस्कार ख तम भऽ रहल अछि
साइबर क्राइम बढ़ि गेलै काल्हि हमर पड़ोसिन के फोन आयल आँहा के बेटा एक्सीडेंट मे छी
पचास हजार भेजू बेचारी डरीे भेजी देलनि बाद मे पता चलल जे फ्राड छलै
हँ ओ टी पी शेयर कर देलियै तऽ खाता खाली फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बना कऽ लॉग के ठकैत अछि लड़की सबके फोटो एडिट कऽ कऽ ब्लैकमेल करैत अछि गाम के कतेको लड़की आत्महत्या कऽ लेलक
स्वास्थ्य पर सेहो असर दिन भरि मोबाइल देखि के आँखि खराब गर्दनमे दर्द रति मे नीन्द नहि अबेत छैक बच्चा सब मोटा रहल अछि खेलए कुदए बन्द खाली बैठी के मोबाइल
सामाजिक मेलजोल खतम भऽ गेलै पहिने साँझमे सभ दलानपर बैसी कऽ गप्प करैत छल आब सब अपन अपन मोबाइल मे घरमे चारि गोटे छथि तऽ चारू चुप चाप मोबाइल देखथ छथि
रिश्ता नाता कमजोर भऽ रहल अछि शादी बियिह मे लोग आबी के फोटो खिचबैत अछि स्टेटस लगाबे लगाबै लेल दुल्हा दुल्हिन सब बातो नहि करैत अछि श्राद्ध भोजमे सेहो रील बनबैत अछि
अफवाह बड्ड तेजीसँ फैलैत अछि व्हाट्सऐप पर किछु लिखी के भेजी दिअ बिना जाँचने लोक विश्वास कऽ लैत अछि दंगा फसाद भऽ जायत अछि कोरोनामे देखलियै ने कथि के कते गलत इलाज वायरल भऽ गेलै
हँ पढ़ाई के नाम पर नकल बढ़ी गेलेै बच्चा गूगलसँ कॉपी क क होमवर्क जमा कऽ देत अछि दिमाग नहि लगबैत अछि परीक्षा मे ऑनलाइन चीटिंग ज्ञान खतम डिग्री खाली
तखन उपाय की छैक दीदी इंटरनेट के बिना रहलहु नहि जाय सकैत छथि आ संग रहलासे नुकसान
पहिल बात नियन्त्रण बच्चा के अठारह साल से कम मे सोशल मीडिया नाहि दिनमे एक दू घण्टासँ बेसी मोबाइल नाहि राति राति नओ बजे के बादसँ केफोन जमा कऽ ले लियौ
हँ हम तऽ आब खाना के टेबुल पर मोबइल बैन क देने छी परिवार संग बैठी के बात करैत छी संडेके दिन नो मोबइल डे मनबैत छी लूडो कैरम अन्ताक्षरी खेलाइत छी
हूँ आ दोसर जानकारी बच्चा के बुझाउ जे इंटरनेट पर की देखबाक चाही ई नहि गुड टच बैड टच जकाँ गुड इन्टरनेट बैड इन्टरनेट सिखाउ ओ टी पी पासवर्ड ककरो नहि देबाक चाहि
तेसर समयके उपयोग इन्टरनेट सँ सी स्किल सीख सिलाई ब्यूटी पार्लर खाना बनाबे इंगलिश यूट्यूब पर मुफ्त कोर्स अछि ओकरा पाई कमाबयमे लगाउ टाइम पासमे नहि
चारिम सुरक्षा फोनमे एंटी वायरस राखू अनजान लिंक पर क्लिक नहि करू फेसबुक इन्स्टा पर प्राइवेसी सेटिंग ऑन राखू अपना फोन पब्लिक नहि करू
पाँचम डिजिटल रिटॉकस हफ्ता मे एक दिन मोबाउल बन्द कऽ कऽ प्रकृति के संग विसमय बिताउ गाछ वृक्ष लगाउ किताब पढ़ू दादा दादीसँ कहानी सुनू
सही बात इंटरनेट छुरी जकाँ छैक ओकरासँ फल काटू या हाथ ई अपना पर छैक ओकरा मालिक बनु गुलाम नही फायदा उठाउ नुकसानसँ बच चू
इह साह छैक दीदी ने इंटरनेट खराब अछि ने मोबाइल खराब अछि खराब अछि ओकर गलत इस्तेमाल विवेकसँ काम लेब तऽ ई विज्ञान वरदान अछि नहि तऽ अभिशाप बनि जेयतक
चलु बहिन आब उठैत छी अहाँ के बात से ऑखि खुलि गेल आइए स घरमे नया नियम लागु करब राम राम
राम राम दीदी टेक्नोलॉजी के संग चलु मुदा संस्कार के नह बिसरु